हेलो हेलो की हाल चाल अछि
ठीक छै
छोड़ करे छी एखन घूमते छी फिरे छी काज सब कऽ के एखने एलौ है सब काज हँ नेहाएब सुनाएब आब खेनाइ पिनाइ सब खेएब
अच्छा नेहेलो हँ नै
ह नै आय नै नहेलहु हैं बुझे न कछे कते काज भ जाय छै तऽ काज सब करैत करैत लेट भ गेले त आग से जल अ नहा क
ह
हँ एतने अहाँ के फोन एले त कहलीयै पहिले गप क लै छी कियाकी अहुँ तऽ फोन नहिए करै छी
आ हँ हैते छै
अहाँके भऽ गेल नेहेनाइ सुनेनाइ
हँ हमर अखने हँ एखने नहेलौ ह हैया आब खेअब
अच्छा कथी सब खेनाइ खाय छी,
आब खेअब हैया अथी परोड़ आर ओ जे कटहर के अथी बिया होय आओर टमाटर सब द ओकर स सब्जी आओर भात
आओर कहियौ अहाँ कीसभ खेएब
हम हम खायब बनेलौ हे अपने खेनाइ भात दझल दै के भुजिया आलू के भुजिया आओर नौवह आठी के तरुआ सब
अच्छा हँ एखन तऽ सभक घरमे आठिए जादा किया कि एखन कटहर के मौसम छै न
नै आठी छै ने
हँ तैय दुआरे नीको लगे छै खाय में तैय दुआरे आँठी कनि नीको लगैत छै खाय में भूजि दियौ तऽ कड़गर लागत नीक लागत
आँठी केँ तरुआ हमरा बड्ड नीक लगैए आँठी तिलकोर ईसभ केँ तरुआ आब तऽ जल्दी तिलकोर सब भेटबो नै करै छै।
नै और अहाँ मिथिला हाटसभ गेल छी कि नै-
हँ मिथिला हट गेल रही इहै सावन में
हँ
मधुश्रावणी में गेल रही मधुश्रावणी सभ में तऽ मिथिलो हाट में बड प्रोग्राम सब होय छै ने कॉम्पटिशन सब होइत होय छै तऽ ओएह में हमर दीदी फुल्लोढ़ी तऽ उह में गेल उह मे गेल छै छेलै है
मधुश्रावणी मे तऽ अहाँकेँ बड नीक लागैत हयैत फूल लोढ़ी सब में
हँ एते सुन्दर रहै देखलौ कम स कम ओतऽ मतलब मधुश्रावणी मतलब पाबैन जेस पूजैत रहथिन ओ सब कम से कम बीस पच्चीस आदमी रहथिन मतलब पचासोटा बुझ पचास टा हेथिन एक दिन पचास टा कऽ बजबै छलियै। सब अपन अपन हँ हँ देख देखलियै सब केँ बुझियो न सब बड़का बड़का बड़का पन्नी सब स तनी चाइर पन्नी फूल आनिए जते ऊँच डाली जते सुन्दर सजेल तकरा सब केँ किछ मतब अमाउंट पाय रहै छै से दय छै सेह सब होइ छै।
अपना सभ दिस तऽ ई फूले केँ दिक्कत भऽ जै छै
हँ अपना सब दिस देखेने छी लोक चाइरे बजे भोर जकरा ओकर गाछ रहबो करत ओकरो मे से तोड़ि लेत केओ एक ढकी चढ़त
कहबै तऽ उल्टा अ अही पर बम कऽ लागत
आ ऐ कोन केओ देखबे जे चाइर ढाकी केँ चरहैत फूल आ केओ
आ ककरो एकटा अक्षतो पर अथी रहैत छै ई बड़ी हमरा खराब लगे कऽ देखियो माइंग लेबे से अथी छै आ ककरो से लऽ तोड़ लेबे तऽ ओ खराब छै न अहाँ माइंग लिअ दूटा पूजा करै लऽ
उठते मेहाँ देखबैत उम्हर दु सब गाम में दू चा चारटा एहन आदमी रहत फूल सब केँ चढ़बे केँ वै आ कहत एकोटा नीक नै कहत आ काम एको टा नीक नै करत
हँ शौख है तऽ अपने रोइप लिय
हुँ
और सब तहन तऽ अहन एहिबर जय मधुर मधुश्रामणी में तहन देखबे ओत बड़ नीक सुंदर सांस्कृतिको कार्यक्रम होय छै मैथिली गीत सब पर झिझिया ई सब जे होे य ओ सब कऽ डांस तांस बड सुंदर कर छथिन ई सब हु
हँ कि देख रहलिहे आओर कहियौ
आओर तऽ सब ठीक अछि अहां अपन कहू
हमरो ठीके छै एखन कतौह गेलहुँ हेँ कि नय मंन्दिर सब घुमय तुमय लए
ह नय एखन कनि दिन पहिले महिलाम मे एकटा बहुत बड़का भरी मंदिर अथी छै राम जानकी मंन्दिर अहन तऽ कार अहूंके कहब अहूँ जेबे करू एते नीक मंदिर अई एते नीक एते भव्य मंदिर एते सुन्दर जेबै अहाँके
फोटो
ओईके पीछा मे बहुत भारीटा पोखरि ताहिके बाद ओ मंदिर खूब उच छै दू तीन मंजिल यै आओर जिनका सबके मोन करै छै मंदिर मे मतलब बियाह मोहल्लो बनायल गेल छै फर्स्ट फ्लोर पर आ दोसर फ्लोर पर छै भगवान सब सब भगवान एते सुन्दर छथिन ओहिके देहिबहा मीनट एते मिनट पर पोछा तोछा एकदम साफ सुथरा एते सुन्दर रखने रहै तहन ओ नहि
केना साफ सुथरा करबै तहने नीक लागत आब गन्ध करैया तऽ जाइयओके नय मोन हेऽत
ओ नय छथि हुनके मन्दिर छै सन्दीप यूनिवर्सिटी के जे छथिन मालिक संन्दीप
तऽ ओ हुनके ओ मंदिर अपन घ मतलब बुझियौ अपन प्रश्नले बुझियौ हूनकरे मंदिर छै
अच्छा ओ सदीप जी जे छथि
हँ हुनका तऽ देखै छियै कते भारी कॉलेजो छनि अपना सब पढ़ऽ चाही तऽ पढ़ि सकै छी जिनका आगाँ पढ़यके काज छनि से रंग बिरंग के आब तऽ मेडिकलो सभ चीज खुजि गेलैया ओईमे
हँ
आब जे देखबै जकर पाई के जे गरीबो घर के छै ओहो पड़ि सकैया कियाकि सर कार ओईमे लोनो दऽ रहल छै
हँ
ह
छै आ हमरो ओईमे कहने रहथि भाईजी जे करब किछ तऽ हम अहाँके अथि करबा देब लेकिन फेर हम नय गेलियै
अपना सब इम्हरे रहि जाय छियै मुदा लड़कियो के लेल बढ़िया व्यवस्था छै होस्टल होस्टल सब चीज छै
औनुका लड़की सब के तेयो बहुत कनि अथि भए जायत
आ बुझेने नय छियै जहने घर से दूर रहले तनी बिगर नाइ तऽ जरूरिये छै
तें हम कतौ रहियै कनी भए जाइ छै घर पर देखियौ घर पर रहबै कॉलेजो तॉलेज जेबै तऽ दस बेर अथी हेऽत जे दोस्त महीम सभ नय छै तऽ घरेके आदमी के लऽ कऽ जेऽब असगरे केना हेऽत तै मे लड़ की के तऽ आओर भऽ जाइत रहै छै जे अहाँ असगरे नय कतौ जा सकै छी
तैयमे अपना सब उमहर पर रसता खराब भऽ गेल छै न बीस
न मम्मी पापा जायो देत न तयोऽ अपने डर होइत रहै छै जे
हँ आ देखै नै छीयाय आय आ काल मे लड़का सब केना करैत रहै छै देखै छै जत त केहन केहन घटना सब सुनै छीयै तै पर औरो रूह के नै तहन लागैत रहै या घर मे प त किछु निकाली पर बाहर नै जाउ
ऽ बाहरमे जे जायब बाहरमे तऽ खाइयो लए जाय पड़त बाहरे
हँ सब चीज लेए बाहर
एतय तऽ ई छै जे पढ़ाइ आरामसँ करू खेनाइ पिनाइ तऽ। मम्मी दीस सँ हेबे करतै।
आ ताईमे अपना घर पर जेना मोन तेना रहू ओतय रहियो नै सकै छी सब के नजर केहन बुझै नै छीयै खराब होय छै।
ह पैएन होइया अहाँ सब दिस।
नै हमरा सब दीस कहाँ होइया।
इम्हर हमरा सब दिस फूही जे हँ फूही जेना पड़ैया।
हमरा सबके झीसी बहुत कमे मात्रा बुझियौ त नै हे रौदा जना उगल यै कनि कनि क।
हँ इम्हर हमरा सब दिस पानि भऽ रहल छै। हम कनि नवको घरपर सब कपड़ा पसारि देने रहियै ओहोसब भीज जेतै। नहेलौं सुनेलौं तऽ ओतै कपड़ा पसारि दैय छियै।
घर ब कतय तक पहुँचलए।
अखन लिल्टर भेला आब यही बरसाते दुआरे समान सब खसे एखन आब आब ढलाइ हेतै।
हँ बरसात मे बड़ा अथी भऽ जाइ छै। सब चीज।
हँ ओहि दुआरे आब सामान गिरा लेथिन आ पानि हेबय लगतै तऽ फेर सबटा। बालू सब तऽ खराब भऽ जेतै न बालू तऽ चलू अथियो भऽ जायत सीमेंटमे एकरत्ती। पानि पड़ि जायत तऽ तुरत खराब भऽ जाएत।
हँ
आओर कहू अहाँ की करै छी तखन पड़ल छी।
हँ ए एखन की करब सब काज कऽ क कहलियै कनि आराम कऽ लै छी ताबेत आहाँ के फोन ऐला। आब नहएब सुनएब गर्मी देखैनैय छीयाय कते छाय
हँ आर अहाँके जे भाय छलथि ओ अखन घरे पर रहै छथि कि बाहर रहै छथि।
हमर भायजी एखन घरे पर रहै छै इमहर पापा के उबला काज छनि तऽ पपा के नय होय छैन सम्हारत।
अच्छा।
तऽ अपन ओ बुझैत ओ सबके बारेमे बेसी तऽ।
आ चाची के जे ओ। आ चाचीके जे बेटा रहैत छलथि एकटा जे अपनेसबके क्लासमे छलथि ओ।
हँ ओहो एखन पढ़ै छथिन। ओ एग्जाम तिग्जाम निकललै है देखै छथीन त कॉलेज जा कॉलेज नी खेतै ओ सब बुझे नै छियाय लड़का। छथीन जतऽ मोन तऽ त चलि जाउ।
हँ आओर हुनकर फैमिलियो कनि पैसा वाला छथिन न।
हँ अहन एक्के घरमे देखि यौ ने ओहो छथिन हमहुँ छलिया आ हुनकर किस्मत लोकक किस्मतो किस्मत पर होइत छै अपन गेलथि बढ़िया स पढ़लथि लिखलथि हमहुँ एकटा छलिया पर हमरा ओहिके नय अछि आब ई अछि जे दोसरो चीज निकाइल लिय
हं देखियौ सब इन्सान एक नय भऽ सकैया जे अहाँ छियै से से हमरा मे नय भऽ सकैया जे हमरा मे छै से अहाँ मे नय भऽ सकैया सबमे अलग अलग रहै छै आ भगवान जे चीज ले अहाँकेँ बनेने हेतैथ अहाँ वएह चीज कऽ सकै छियै
हूं हूं जे एते पैनो होइ छैै छियै पूरा अथी सौंसे बाड़ी झाड़ी मे एते कऽ पानि लागि गेलय
एखन तऽ सुनै छियै बाइड़ो एत कमला बलान सभ मे पानि आबि गेलै
हँ नेपाल से सटले छलैया सबटा डेम तेम लगैया खोईल तोईलि देलकै या अपने सबके खेत सब पर आफत पड़तै की
की एत बाढ़ि एत कि कि हेऽत
अपना सब के त घर सब मे पानि नहियो एत पर खेत सब पूरा डूबि जेतै अपने पप्पा सब के सबटा नास हेतनि
ओना तऽ अईबेर तऽ तीन चारि सालसँ खेतियो बाड़ी तऽ नहिए होइये ओते कहू हँ कोनो बेर रौदिए भऽ जाइ छै छै तऽ कोनो बेर पनिए भऽ जाइ छै हुं
आओर कहियौ न आओर सब घर मे सब ठीक छथि
हँ सब ठीक छथि
हं
आओर कहू आओर की सब करै छी अहाँके मम्मी सब मम्मी के खेना तेना बनि गेलनि
हँ मम्मीयो के खेनाइ देनाइ बनि गेलनि सब किछ
अच्छा
देखै छियै आइ काल्हि मे सब लड़की सबके हम अपना घर सब दिस आब पढ़य पर ध्यान कम देत आ दौड़े खूब कऽ करत देखै छी तऽ कहै छी पहिले पढ़बै तहन ने दौड़नाइ स्टार्ट करबै
एतऽ सएह छै आ कोनो कोनो एग्जाम होइ छै जे कनि अथी जेना हमर सबके जे अखन एग्जाम अयलै तऽ ओईमे छै जे फिजिकल ये ने दसे दिन देतै एग्जाम के बाद
अच्छा
हँ तैं अखन से करऽ पड़तै आ इम्हर जे इम्हर जे अथी कॉन्स्टेबल छै ओहिमे तऽ पहले एकग्जाम निकालू तहन हेता
हँ हँ ओई सब मे टाइम दै छै अच्छा अहाँके ओ भाइजी एखन की करै छथि
की भाइजी अच्छा जिनकर निकलल छलनि
हँ हँ
हँ ओहोऽ अखन तैयारिए कऽ रहल छथि एकटा गेल रहथि एहि बीच मे एकग्जाम दै लऽ पटना
हूं
भऽ गेलनि
ओ निकलि गेलनि एग्जाम
ओ नय पेपर लीक भऽ गेलनि एग्जाम सऽ पहिलेहे
देखि आब ने एहन शिक्षा व्यवस्था खराब छै जे पहिले